हेलो
हेलो हेलो हेलो
हेलो
हां मौसी प्रणाम हेलो हेलो हेलो हेलो
हेलो
हेलो
हँ की हाल चाल
सब ठीक हय
हेलो आवाज नहि जाइयै
नय अहाँ की करै छी
हम एखन सुति कऽ उठलौ यै सुतल छलहुँ हेँ तऽ सपना देखैत रही
हूँ
सपनाक के यात्रा बड़ा नीक लागल सपना मे देखलौं तऽ
हूँ
सुतय छी तऽ नीक नीक आ बेजाय बेजाय दुनू तरह के सपना देखै छी
हूँ
जे अइ सपना से बड्ड काल्पनिक होइए
अच्छा हँ ईमे सपनाके यात्रामे कोइ ओ पासपोर्ट या टिकट थोड़ी लगै छै पल भर में कहीं भी कहींसँ कहीं पहुँच जाइ छै तुरन्त कहीं तऽ तुरन्त कहीं
हँ आ जखन वापस अबै छियै सपनासँ तऽ लगै छै जेनाकि एक अलगे खुशी महसूस होय छै
हँ
कतेक कतेक बार तऽ देखैत छियै जे हमरा भविष्यमे जे कोनो काज करयके होइए से एकटा हमरा सपनोमे सूझऽ लगैया
हँ हँ
हँ
नीन्दमे कुछसँ कुछ देखितौ जैसे जादूई कोइ जैसे रि रियलमे किछ जो हइ हकीकत उसे कोइ नात ही न है जादूइ शहर परीके सबकुछ जैसे परी लोग जे रहै छै वइसन वइसन चन दुनिआ सच लगे लगै छै हेलो
अ छैा देखलहु ह जे अगर हकीकत भए जताे तऽ बड नीक होईता
हू हू
कखनू का अपना सबके देखो जे बाप रे जे हम दिन में बतएलहुं वै से रात में वहे सपना गेलहुं आ भोर मेरा बड़ा खुशी भेल वएह सुनि के सोच सोचके बड़ा सीया बैय
हँ
तोहर की कहब छौ कहि
न कि सपना मे तऽ ओहो लोग देख लै छै जहा जाय के कोइ ठीके न है असल जिंन्दगी से कोइ नाते नहि है सम्भव ही नहि है जाना जो सोचलक हम स्वर्गमे घूम रहली हे जानू ने रहलियै स्वर्ग कैसन है तऽ कभी बादलमे हइ तऽ कभी पेड़के पङक्षीके जैसे उड़ रहली हँ जब निन्द टूटल तऽ लगल अच्छा रियल मे तऽ एहे छी इन्साने छी
हँ आ कखन कहियो कहियो तऽ सपनामे हमस इहो देख लै छियै जे हमर सबके जे अ पूर्वज छथिन हुनको हमसभ देख लै छन तऽ बड़ा नीक लगैया
हँ हमह एकबार देखलियै य कि देख क बाजो बाबा नहि छथिन सेहो आयल छथिन कोइके फंक्शन हइ ओमेआकेँ बैठल छथिन बोलै छिन ओ मामाजीकेँ बोलाबत पानी लाबऽ हम सब पंखा हो कहलाई ह जिसमें पंख अब यूज़जो ने कराई छै
हँ
ओ पहिलेके जे जइसे जो बीत चुकलै हे ओ दीन जिन्दगीमे फेर तब नींन्द खुलल तऽ लगल ओ तब मन दुखी हो गेल
हँ हमहु देखलियै काल्हि खन सपना देख खलियै दिनोमे सपना देख लै छियै ने तऽ काल्हिखन सपना देखलियै जे बाबूजी छथिन बैसल तऽ ओ जखन बाबूजी कुर्सी खींच तऽ बैसै छलखिन हे तऽ मँगै छलखिन हे चाय
हुँ
तऽ हमरा सपनोमे उएह टा बुझाायल जे बाबूजी चाय मङ्गै छथिन तऽ हमरा तखने हमरा आँख खुलि गेल तऽ बुझायल कि जे नहि ई सपने छलय बड्ड नीक लागल जे चलऽ सपनोमे तऽ हम अपन पूर्वजके देखैत छी ने
हँ खुशी मिलैत छै ने तब देख कऽ
हुँ
हँ फिर की हँ स्वागत कर रहली है जो मिल लेली जकि मिललसँ मिलना ही सम्भव नहि है ओहो इन्सानसँ सपनामे लोकोग मिल लै छै कभी कभी लगल फेर बचपना लौट गेल जैसे
असल जिन्दगी यइ उहिसे दूरे लऽ जाइए भागदौड़ से भरल एकदम शान्त भेटैए ओ सपना देख कऽ हमरा
हुँ
लेकिन हमस जनै छियै जे सपना जे हमस देखे छियै से सुतल
हेलो
परा तऽ हम सपने देखलहुँ हेँ नहिइ
हुँ आओर सपनामे होइत छै ने जैसे जे सोच रहलियै अच्छा हम ई बनि जेैती रहै तुरन्त डॉक्टर बनि गेलियै
ह
खुश हो गेलै हम तऽ डॉक्टर छी जकरा जे मोन रहल से अपना कभी कभी हले आा हम ते ई एकदम स्लिम हो गेली मोटी ह्ती ते एकदम पत्तर दुबर भऽ गेली सुन्दर भऽ गेली
हँ
फिर तुरन्त किुछसँ किुछु जो भी इच्छा हइ सबकुछु देख लेली
जे हम डॉक्टर बनब कि हम शिक्षक बनब चाहे हम कोनो हिरोइन बनब कि पार्लर खोलब कोनो तरहके बात जे होइ छै लोक सपने से प्रेरणा लैत छै
हाँ
तऽ सपना नीक होइत छनि जे देखऽके चाही खुल्लो आँख से औ सुतलो में
हँ सपना देखैके बाद ही तो समझबै छैँ ई सपना हइ
हँ जेकरा वास्तविक से कोनो के तरह से नहि छै सरोकार
हुँ
सपना सपना छै लेकिन
सपना सपना
हँ कहियो कहियो सपना टूटऽ पर दुःखो होइ छै
हुँ कहियो काल खुशियो होल जब किछो बुरा सपना देखबै कि ककरो किछो हो गेल हए ई ओ फलाना ठिकाना तब कितना आदमी सपनेमे रोली कानली खूब जब नीन्द खुलल तब खुशी मिलल कि चलऽ ई तऽ सपना रहै
हँ
इ हकीकत मे न है भगवान चल
हँ तऽ कखनो कखनो ओ डर से हमसब आ निकैल जाइ छियै कि चलऽ ई सपना रहै तैँ हमसभ ठीक अइ जे भाय सपने रहै
हछ एहन होइ
देखलहु ई सपना सच
हूँ हेलो
कई बार एतेक सोचै छै कि जे सपना जे छै ई कोनो एगो लक्ष्य के खै छै जाइ ने बैंक जायके कतहु जाय तऽ ई सोच लै छै जे हमरा जाइके अइ प्रात भऽ कऽ ओ हमरा ओतय जायके मोन भऽ जाइत छै चाहे नहियो जाइ छियै
हूँ
मोन भऽ जाइ छै जे जाइ तऽ चैल जाइ छै
हू आ कभी काल तऽ होतौ कि जैसे बच्चाके एकर कुछ डरकेऽ सपनामे उठबै कि जे कोइना जइसे मार रहल हँ कुछ हो रहल हए चोट लग रहल ह तैइसी जइसी बच्चाके भी कनैत रहतौ छोटमे मच्छर काटैत रहतौ चाहे कुछ रियलमे होतौ रहो तब हो तोरो नाम हम सचमे कुछ सपना ह सपनेके कारण ने नीन्द खुलल जल्दीसँ डर कऽ जे देखली बच्चाकेँ
हँ परसु रातमे हमहुूँ सपना देखलियै लागल जेनाकि कोनो सपना मे हमरा बहुत भयं्कर आदमी जे हमरा देरा रहल अय खूब जोर जोर से कानऽ लगलियै
हू
हमरा टोकलन जेकि य की भेल कथी लए क खनै छीयै एतेक जोर जोरसँ सपना मे छलहुं हे हम तऽ ओ कहलखिन नहि नहि ई सप अपना रहै उठू उठू
आब की करै छै सपनामे आब कल्ह बौआ उठि जेतहु आ दिन भरि जे लिखैत पढ़ैत रहतै उठि जेतहु आ नींन्दे में लिखतौ मुझे आता है छोड़ दो में लिख लूंगी सेवन जीरो सेवन्टी करैत रहतहुँ सपनामे दिन भरि जे बिते छै ओहो दिमागमे अबैत रहैत छै ने बच्चाके
हँ बच्चा तऽ ओर सपना देखैत छै
हँ
बच्चाके तऽ बाल मन होइ छै उ तऽ जेहू नहि सोचय के जेहू नहि अथि करय के ओकरा सब नामि आब जाइ छै आ ओकरा उ सच मानऽ लगै छै
हू चोटमे बच्चा ने तुरन्त सपनेमे ने हँसय लगल तुरन्त काने लगल कुछ स कुछ सपना देख कऽ सुबह उो कभी कभी हँस कऽ उठल खूब जोर जोरसँ हँसलक कभी सपना से भी मूड खराब ठीक हो गेल बच्चाके
हँ हँ बच्छा बच्छा स्यानो स्यानो कखनो कानऽ लगै छै कखनो हँसऽ लगै छै जी सपना आइ भाइ तऽ जब हकीकत से ओकरा सामना होइ छै तऽ कहै छै न ई सपना छले एकरा बेसी दिल पर नहि लेबऽ के चाही मन पर नहि लेबऽ के चाही
हँ कुछ बुरा सपना देखयके बाद डर नहि लगे लगल दिन बीत गेल तोऽ कोइ कहीं कुछ सचमे काहे अइसन सपना देखली कीये देखली कुछ बुरा तऽ नहि होइवला छै ये
हँ
जब दिन बीत गेल तब भगवानके हेलो
नहि
आवाज नहि अबैया
हेलो
ठीक
हँ आब अबैय बोलू
हँ उएह कहलहुँ जे कखनो कखनो सपनो जे होइ छै से बड़ा मोनके सुकून दै छै शान्ति दै छै आराम दै छै जे भाय ई सपना हम देखलहुँ ई हमरा बड़ा नीक लागल
हँ खुशी मिलल देख कऽ
खुशी मिलल हँ
उत्साह आयल कि हँ हम एहिसे सपना